हँ के छी अहाँ
हम हमरा नहि चिनलौं अहाँ हम माला बजै छी
अच्छा बाजू मलुआ
दीदी
हँ बौआ बाज हमरा भेल के छै फोन केले बहुत ते दिनके बाद मोन पड़लौ की बात
आइ हमरा अपन बहिन के याद एलै
हमरा तऽ नहि पता छलैये बहिन सू एतेक प्रेम यए अहाँके
हमरा बड्ड प्रेम अय
अहाँके तऽ भौज भौजीसँ प्रेम अइ निसुआसँ ठीक ठीकसँ
नहि नहि हमरा अपन बहिनेसँ बहिनेसँ बड़ प्रेम अय दुनियाँ
मे सँ मे तऽ आब गेल पुतहु लगमे पुतहु पुतहुके सिवा मे लगके दुनियाँमे किछो नहि छै
ककरो जगह नहि छै ने
अच्छा सुन ने एगो बात पूछै छियौ
निसुआ जे एतै तऽ मानि लेल ओ गौरी साड़ी कए टा देबय पड़ै ओकरा एके गो ने
हँ एगो साड़ीके तू हम त कहलियो इसे निक साड़ी देबे के व्यवहार करबे ने कर फालतू चीज
नहि जेनाकि देख ही एगो साड़ी हेतै सोहाग मथतै तेकरा तऽ मे मथतै सोहाग
हँ
आर मानि ले आ एगो कथी टेमी पड़ैत छै तेकर सारी तऽ टेमी तऽ तू देबही ने अगर ऐबही तऽ
हँ सुन ने कहै छियौ हम बतबै छीयौ ओकरा सासुर से सारी एतै कथा कहै कथा वाली जे कथा जे सुनते ने नन्दिनी जे साड़ी पहिर कऽ से साड़ी जे कथा कहतौ ने ओकरा दिहीन
कहलकै ये की पता छौ ओकर सााउस जे पाबनि वला साड़ी आब कियो नहि दै छै अलगसँ एगो साड़ी दऽ देबै ओ सारी नहि देबै पूजऽ वला हँ
हँ पहिले सएह नहि कड़ै छेलै लोक जे
पहिले लोक दऽ दै छेलै आब जोगटोन दुआरे ले नहि दै छै जे केकरो केओ दऽ देलक ने नीक के जोग टोन दुआरे ले कहै छै नहि देबऽ ले तऽ ओ साड़ी मना केलकैये
तऽ चल जे मना केलकौ ए तऽ नहि दिहें
तऽ ओ अपन साड़ी देतै ने ओहिके बदलामे एगो नहि तऽ अपन ओ जानै चाहे अपन कीनि कऽ देतै हँ तऽ हमर कहयके मतलब मायके सोहागे माथ लए ओतयसँ एतै कि हमरा कीनऽ पड़तै
सोहागे माथ ले हमरा होय ये ओतऽसँ साड़ी देतौ पहिले तू देख लेही
हँ नहि तऽ तैयो हम दूगो साड़ी अपन लऽ लेब अगर नहि देलकै तऽ हम माँगै लए जाएब
नहि साड़ी ताड़ी सब एतौ ओतऽ से कियकि जेना कियकि ओकरा फेर कोजगरा मे लेबऽ के छै कि नहि से को
अच्छा ओ ओ छ आ पूछै छियै गौरी बनबै छियै तब ओ साड़ी हेतै
देखि आब हम सीधा तो एक बार दस बार की कल जबा कहै छ आब लोक सब एडवानंस भ गेलै बुझली तऽ एहिमे ई छै ने कि केओ केओ कोनो ई चीज नियम क दय छल तऽ कह छै ने ई चीज करबा के एहन कोनो नियम नहि रहै छै पैसा द दिहैं खोइछ दियै
सेह तऽ
हँ पैसा दऽ दियै खोइच दऽ दिय तेल लगा दिय सिन्दूर लगा दियै अभी आब कियो मानि लिय गौरी करतै तऽ त ई के लेल सारी हर बीध के लेल साडी़ जेकरा लगमे छै ओ त म ल हर चीज में करत ह आ जगरा ग्रामचलमे किया अती करतै
सुन ने कहलियह कि तू जे ऐतिही तब तऽ हम तोरा कहितियौ कम दाम वला साड़ी लेने आबय लए जेना लेने एलही साड़ीसभ नीक रहै ओहने साड़ी कहितियो दूगो तीन गो लेने आबल ल पाय भेज देैतोयो तऽ तू निश्चित करबिहि तब ने निश्चित छौहे ने तोरा कि एबही कि नहि एबही
अरे यार तू समझै छ देखि नेटा चन् की
त दु गआर ले आ नहि तऽ एगो
सुन न ओहिमे बोचल नहि छौ म छ छ से
ओ साड़ी सब तऽ सब दिया गेलै एगो बचल हेतै एकटा तऽ ओहो साड़ी भज परौलेमे छै कि नहिय बचल हेतै ने
नन्दन वला महगा वालला जे दू तीन टा राखे रहै से छोड़ि कऽ आ बकी जे हल्का रेट वला रहै तो से सब बोल छो तऽ अपन कऽ लेते ने काज एखन
तऽ आब कहाँ छै बेर जे आयल छले तऽ उएहे बचल रहे ते एगो बुढ़िया के देलियै ने ब्लू रंग के हरियर रंगके साड़ी रहै तऽ बुढ़िया के देलियै उएहमे सँ ने एना गेमललू एकटा साड़ी हम देख कऽ एलियै यए बुझलियी चारि चारि सो मे तीन तीन सो मे देखा एगो प्रतिज्ञा के चाची एगो दोकान करे छै तऽ हमरा देखेलक ह साड़ी तीन तीन सो मे ओहोन नहि छै कलरफुल सबमे छै
अच्छा मतलब कपड़ा कीन हल्का से यूज करबला
कपड़ा तऽ बड़ी सुंदर छै मस्त देखलियै ओना हम जेबे तऽ वीडियो कॉल कऽ के देखेबो की करू दूटा गगो उह मेसा लऽ लिअ
एत जे ने एकमे भीडियओ कल क क मेन छै पता छौ ची एकटा साड़ी एन रहतौ ने अगर चीज कर यूज कर त म तीेर ठीक रहै
त देखेबौ आ एकटा पता छौ कैलसवा के कनिआ जे साड़ी देने छै हरियर अथी रंग के
पिंक रंगके
हँ नन्दनीके के जे देने रहै वहए ने
हँ तऽ पता छौ ओ साड़ी छै सात सए आठ सए के
अच्छा
हम गेल रहिये ने सेम ओहने डिजाइन कलर दोसर आ आठ सए रुप रपैआ बतेले रहै
ह
हम कखलिए की साड़ी बुझाइ छल कमे दाम के लेकिन देने छै की तऽ महगो कहै छै ने गाम मे तऽ महगो कहै छै
जे बौआ के चीज छै से बौआ के ल रह दियै हेलो
तू ऐतिही त तीन सो साढ़े तीन सो मे बढ़िया सँ साड़ी सब बुझाइ छै हजार रुपैआके ओएह मँगा लैतियै
साड़ी रहै ओ अपन द दिअ अथि लय अथि लय जेना पाबनि खुजते तऽ अपन वृहस्पति छै पहिरते
तऽ हरिअर रंगके कहाँ रहै साड़ी
हरिअरओ रहे अच्छा हँ पर गेलीये न
हँ हरिअर जे रहै तऽ विदाइमे नहि पड़लै
ह दूटा आर राखि नहि रही अथी वाला हल्का कलर मे साड़ी जे नीक लगैय तोरा ध्यान नहि छौ
हँ ध्यान यै हरियर रहै अथी रहै तऽ ओकरा सासुके देलियै एहिबर आयल जे छै एलेए तऽ
अच्छा निलो आयल रहै ओतसँ
हँ ओतयसँ गाम से लऽ एलियै आ एकटा ओकरा विदाई मे पड़ले या पप्पा कीन देलकै सेहो लग गेले आा ओहो लऽ गेले
जेना एहि बाजि तऽ फेर फेरक तोरा ओकरा दू चारि टा साड़ी देब पड़तौ
आ ओतबे ने है प्रतिज्ञा के मम्मी देने रहै सो साड़ी लऽ गेलै तनिष्का देने रहै सेहो साड़ी लऽ गेलै कहलियै जे रह दी
हँ
तऽ लऽ कऽ तऽ चलि जाइत छै आ तैयो कहैत छै कि साड़ियए नहि अऽ साड़ियए नहि अऽ एते साड़ी लऽ गेलै
एक दूगो राखि लेबाक के चाही ने कआकि एक बेर मे मानि ले पचासटा दऽ देबियै फेरोदोबारा जें एते
आब आब बुझही एहिबर एहिब बेर नहि कोजगरामे किनबै ने तऽ एहिबेर जाइ नहि देबै ने तऽ कोजगरामे एक एकरा सङ्गे देबै सेवला साड़ी खाना परेस दिअ
फेर अथी जे हेते त फेर ओकरा तोरा देबय पड़तौ सब के कोजगरा मे साडी
हू परेशानी बुझाइया की कहै छै
पहिले की करिहे मधुश्रावणी के देख लीहें ठीक छै
हँ देख लेबै केना की दै छै ओहि हिसाबे कोजगरा मे देबै
ओ नहि द छों से देख लीहांय
तू जे साड़ी अनतीही ने सुनना तू जे जतीही ने ओतऽ तऽ साड़ीसभ बढ़िआँ छलै उएह तीन सए वला मँगेैतियै दू चारि गो पाँच गो साड़ी मँगा लैतियै तऽ ठीक रहितै
अ चल ने हम अगर नै रहबे कियो जा हम करबा देबो
हँ लऽ कऽ राखि लेैतही तऽ ठीके रहितै
हुँ
कोजगरा मे त मैन ले कैला हम तीन तीन सए मे मिल जा त हम कैला देबे ओते ओते महग साारी तीन सए साढ़े तीन सए मे द देबै कह देबऽ वाली नहि अइ दे देत तऽ ओहने हमरा पाद पदौरा साड़ी
हँ त देखि ने एहि बेर देतौ ने तऽ की चढ़ा ल साड़ी तऽ देबे करतौ काहि तोरा ले तऽ ओहो रूपसँ देतौ कि तू माय छही मतलब संग मे रहै छै सेहो आ पाबनि के साड़ी अलग होबै छै त कोनो भी पाबनि मेे भी अबै छै
हँ तऽ से देखबै ने जेना देतै ओही हिसाबे हमहूँ देबै हमरा अगर खाना परेस दिय हँ
हँ हम देख लिहां भाईजी जेना भी करतौ जादा अथी नहि करतौ
हँ तऽ उएह कहलौ वए
हँ हँ नहि तरा भूक लाग करै परश दहीती
आओर कह तोहर बनि गेलौ हं उतै मौसम ठण्डा छौ की गरम
हू
आब कनि आब नहि ओतेक गरम लगतै आब बरसात गिर गेलै ने तऽ आब गरम नहि लगतै
हू ह्म ओर कहु हू और स हू
आवाज नहि अबैत छौ कतऽ छीही